हलो जय झूले जय झूले दादा।
केढ़ा हाल चाल एन, दादा!
बस बढ़िया, तव्हां ॿुधायो?
बस, साईंअ जो आशीर्वाद आहे।
बस उन्हन जो आशीर्वाद खपे, हा, कमकार बढ़िया आहे दादा।
कम कार सभ ॾाढो बढ़िया, घर में ॿार सभ बढिया, सभ खुश एन।
किथां प्या ॻाल्हायो दादा?
हा असां रीवा मूं साईं।
किथां?
रीवा, एम, पी मां।
जी, किथे प्यो एम, पी?
ईहो, एम, पी, मध्य प्रदेश में रीवा डिस्ट्रिक्ट।
अच्छा, रीवा अच्छा।
हा, तां किथां ता ॻाल्हायो?
मां, जयपुर राजस्थान मां।
अच्छा, काफ़ी परे आयो।
हा न, मुंजो लेकिन टूर लॻंदो रहंदो आहे हिते एम, पी में। जेप्रेल मीन? अ कपड़े जो कम आ। तॾी मां चयो, रतलाम, उज्जैन, नर्मदा और हित असां, भोपाल, इंदौर हेसतांईं ईंदायूं।
हूं, इंदौर खां पो जबलपुर थव, जबलपुर खां पोइ हिते पंज घंटा एन। सतना, कटनी बस बस, सतना खां कलाक खन।
अच्छा, सतना खां कलाकखन, सतना तक त ठीक आ, हूं जबलपुर खां पो सतना आयो, सतना खां पो तहांजो ईंदो आ रीवा न?
जी जी जी
अच्छा, पांजो छाजो कम आ दादा?
पांजो इलेक्ट्रिकल जो कम आहे।
रिटेल होलसेल?
हो, ॿई आहिन।
अच्छा अच्छा हलो बढ़िया आहे, त छा वॾो शहर आ छा, छाहे मतलब रीवा?
न, हो ईअं जीअं सतना ॾिठो वे, ईअंईं रीवा आहे।
अछा, सतना वांगे, कस्बे टाइप जो आ? अच्छा, आहिन सिंधी आहिन हुते?
हा, दादा आहिन।
अच्छा, हलो पो त बढ़िया आहे, न हो सिंधी त हर किथे ई इन। असां पूरो भारत घुमंदायूं, त जिथे बि वेंदायूं चाहे केतरो ई कोनो हुजे, केतरो ही बै वड इलाक़ो हुजे, सिंधी ज़रूर मिली वेंदा एन, सिंधी हूंदा ई हूंदा एन।
सिंधिन ई त कम खे ठाहे रखयो आ, सिंधिंन ई त कम खे ठाहे रखयो आ।
बिल्कुल दादा, सिंधिन ई मतलब इने, इीअ समझी वठो की चार, पंज परर्सेंट जी पांजी टोटल आबादी आ।
हा
पूरे भारत में, लेकिन पंहिंजो कॉन्ट्रीब्यूशन जेको आ उहो
सही था चौ प्या।
देश जी, जी, डी, पी, ई में पांजो, ट्वंटी परसेंट खां बि मथे आ, त पाण एतरी सी आबादी थी करे एतिरो वॾो कॉन्ट्रीब्यूशन ॾियूं पिया, त इअ ई आहे की पाण मेहिनती आहियूं, हर जॻहि आहियूं।
हो त असां झुकी करे हलंदा आहियु, इन्हीं करें अगते आहियूं
हा, उहो ई आ न हा, न सिंधी लेकिन इहा हाणे ऐ एप बि सुठी शुरू कई अथि, घटि में घटि सिंधी ॻाल्हाइण लाइ त मिले थी।
हहहह
हा, न त भुलजी वियासीं सिंधीअ खे। हा भई! हिननि सां गॾु रही -रही करे हिननि जी भाषाऊं शुरू थी वई हुयूं।
जिथे लोकल रहे पियो माण्हू उते ई रहंदो, हुनि हिसाब सां ॻाल्हाए पियो, गुजरात में गुजराती पियो ॻाल्हाए सिंधी
सही आ, सही आ
मराठी पियो ॻाल्हाए सिंधी, पंहिंजी सिंधीयत खे विसारे छॾियो थनि।
हो गया रो सो डिजिटल ज़मानो आहे, फैंसी ज़मानो थोरो सो, वैस्टर्न कल्चर खे प्राथमिकता ज्यादा जयादा मिले
न प, सि सिंधियुनि में हिकिड़ी प्लस पाइंट आहे न हू कहिड़े बि माहौल में पंहिंजे पाण खे ढाले रखंदा आहिनि।
हा उह त, मेन ख़ासियत उहोयी आ, जी जी जी।
त उहे जहिड़े इलाइक़े में रहनि था न, हुनज जो रहन -सहन, हुननि जी ॿोली, पंहिंजे अंदरि आणे था वठनि।
बिल्कुलु -बिल्कुलु सही था ॻलायो
आऊं ॿियो अॼुकल्ह स्कूलनि जो परिवेश बि अहिड़ो थी वियो आ। कि या त हिंदी ॻाल्हाए, या त अंग्रेजी ॻाल्हाए। सिंधी स्कूल हाणे ॾाढा घटि आहिनि।
जी
चक्कर हुनजो बि थो पए थो, त हाणे ॻाल्हाइनि किथे ॿार बि हिंदी, इंग्लिश ॻाल्हाइनि घर में सिंधी कॾहिं ॻाल्हायूं त सम्झनि नथा।
हलो बढिया आहे, हिन बहाने सिंधी ॻाल्हाइण त थिए थी।
सई सई था चऔ, सही हम्म। घणों टाइम थियो आ तव्हांखे इहो कारया ऐप ज्वाइन करे?
मुंहिंजी वाइफ कंदी आ। हिन में, हुनखे त काफ़ी टाइम थी वियो तस, मूंखे त ईअ हिन जोइन करायई। एक्चुली मां टूर त आयो हुयमि हींअर, ऐं हिता गुजरात में टूर हो, मां त टूर करे करे आयमि त मां वेठो ॾिठोमास, मां चयो छा पई करीब? त हुन बुधायई चयईं सिंधी एप आहे त वरी मूंखे जॉइन कराई। हैलो, हैलो हा डिस्टबंस अचे पियो ऐं
हो नेटवर्क जो ईशू हो, मा बि लाइन
जी जी। हा, त सुठो आये हुअं त
पैसा कुछ मिला?
हिनमे मतलब जे, त्हांखे पहिरीं बार आहे न इहो कॉलिंग जो? कॉलिंग में मिनिमम म मुंहिंजी ख्याल सां सत्रह सौ अरढा सौ जो स्टार्टिंग आ। बाक़ी कॉल जी जो क्वालिटी हुन सां डि डिपेंड कंदो आहे तव्हां केतिरे टाइम ॻाल्हायो ता जीअ ॿारहां मिंट थींदो आहे न ॿारहां मिनंट में हे हुनखे क्वालीफाइ कन्दाइन कि ॿारा मिंट में एक्चुअल जेको एसेप्टेबल जो हिनन जो वॉइस आहे न उहा केतिरी आहे त हुनजे अकॉर्डिंग पैसा मिलंदा आहिनि टीह रुपिया सतावन रुपया हाईएस्ट मुंहिंजे ख्याल सां असी रुपया आ हिन में हिकिड़ी कॉल जो, हा
अच्छा, अच्छा त हीय हिकु सौ असी मिनट जो जेको टास्क आहे त हुन हिसाब सां उहो केलकुलेट करे ॾींदा हा न आख़िरी में
हा हा, त जिय मुंहिंजी वाइफ छा थोरो सो थियो त हुननि जो त पहिरीं बार में आया अठावीह सौ अलाइ पंजवीह सौ ईंय आयसि
अरे क्या बात है, अच्छा
ठीकु आहे मतिलब पैसे खां वधीक मेन ॻाल इहा आहे की भाषा भाषा बि सुठी आ और ॿी ॻाल्हि हा पैसे जी ॻाल्हि बि थी हा, त हुन लालच में छा माण्हू ॻाल्हाए थो, चए तो हलो पैसा त मिलंदा।
बिल्कुल ईअं बि त ॻालाए ई थो केसां न केसां
हा, ईअं बि भई जेअ वांदगी थी वई माण्हू कंहिं न कंहिंखे त फोन करे ई थो यार दोस्तनि में रिश्तेदारनि में
सई सई ता चओ
कोल इएंं करे छॾीसीं
हा, हा बिल्कुल बिल्कुल
हा, त पहिरी त मुंहिंजे ख़्याल सां हिनमें सिर्फ लेडिजूं वधीक हूयूं हाणे हिननि जेंट्स बि शुरू करे छॾियो तन
हा, उनन जे ई हसबैंडन न
हा
माव आ माव प
अ
पो उनजी वाईफ जॉइन कराई त पो वरी मां बि जॉइन कयो मां बि चयुम हल ठीकु आ सही आ, पाण लाइन ते हूंदा आहियूं पैसा अना मुंहिंजो इहो शायदि पंज कॉल जो टास्क हुयो त हुन में टी कॉल मुंहिंजी ईया
अच्छा और जे कनी ब जोइंन कयल आ उनन जा अची वियान?
न हुन बि हिकु ॾींहुं उन जोइंन कयई अॻले ॾीहुं मूंखे जोइंन करायई हुन बि न आया आहिनि कुझु बि
अच्छा
ह असां आसल में हेॾो ॻाल्हायूं बि नथा हाणे जे तहा मां लाइन ते आहियो त मां सॼो ॾींहु फ्री आहिया कलाक खन त
त उहो उह ई आहे् न पाण सां गॾु इ ई थी वियो जे मां हियर फिरी आहियां हाणे टीं साढे टे चईं लॻे ताई फ्री आहियां थीयो जेतिरो थीयो न त वरी पो रात जो ॾिसन्दा आहियूं।
ब ब - -
हा, जालियूं त छाहे रात जो फ्री आहिन ॾींहं जो फ्री आहिन जेसिताईं असां दुकान ता अचूं करियूं त उहो त ॻाल्हाए थी सघनि पाण एतिरो ॻाल्हाए न सघंदा आहियूं। लेकिन हाणे हुनन जो छाहे टास्क मिटजी वियो आ हुननि जो टास्क ॿियो थी वियो आ हुनन जो कोई ट्रांसेक्शन वारो अची वियो अथन उह ट्रस - - स्लेट पया कन हाणे